दोस्त अरबि नहि छै
तवन छैे
चेक करै छै आइ डी अपन
मैसेज चेक करै छियै अमे तू
परण बले छै
ओ कहाँके रहै वला पड़ा दोस्त
अभी अभी तऽ हम झाड़ त नहि रहै वालला ही ालते ने
अच्छा तोह की कर की चलै छै
अभी पढ़ाइ चलै छिय पढ़ाई मे अभी वही हाइ इंजीयरिंग तर बाद सिबिल इंजियरिंग
सिविल इंजीनियरिंग चलै छै अभी आइडिया मे एगो गलती हो गेल छै ने त हर्सवा एगो हल ओकर पे कॉल कर छै लेकिन तऽ ओ कलबे नहि उठेले छै तऽ ओ अलग चल लै का बोलै कैन नॉट अगेन कॉलमे चलि गेल छै तऽ ओकर पैसा नहि बनै छै यही समझ मे न नहि आरे दूगो तीन गो ऐसी होइ छै काम पिछिला बार बेसी काम होइल छै कि एगो दूगोमे पैसा ना बनैल छै एहिह कारण सोच समझके क जो आईडी में कहल जाइ छै ऐ मैसेज देख लेल छै ओकर बाद कॉल करी छै पहिले ओकरा मैसेज कर देबै छी कि हँ ई कॉल करै छै उठाबी छै समझिला तोहरो कॉल करब छै तऽ तूहो ऐसे ही देख के उठा लय छै नाम पहिले देख लेल छै मै फ्रिज ओकर बाद उठाइ ओकर बाद आई डी ओपन पाइन गरके अगर तोरा करबौ तऽ तो तूओ उठा ले छै अरे दूसर के करत तऽ दूसर कोइ काॅल उठै छै
ठीक छै ठीक
बोला आओर किछु बोला
आउ ता बोली कईसन ही बहुत दिन त बाद चल च ही
हम्म अरे ठीके ठाक ही हम भी बस कमआ मे तनि सुन बिजी चलत ही
आच्छा
देखा तीसगो बीसगो हो जाइ छै आज पाँच गो आउ बड़ा बड़ी धीरे धीरे लेकिन हमनी काम करै छियै कामके तनि रफ्तार बढ़ाब लए पड़ै छै
तऽ तोरा तऽ बोले छै दू बजे तू पाँच बजे रा तोल चल चोल चल
टाइम हो गेल छै फेर भैया एहन छै नीचे तऽ भैयाके वेट भैया पासमे जाइमे छै दस बजे टाइम हो जाइ भैया भैया फिर कॉल कर लगे छै ने आ भैया पास न जाइ तऽ भैया भैय भैयो नहि अ ते अरे तऽ तू कल बोलला ग्यारह से स
आरे नहि हम नाहि पता नहि हमरा पता हब तऽ तमत ल बहुत माथा दर्द देबले स बा
अरे तो देखा पैसा वाला कुछ काम करै ल पड़ी छै तो आइ फि के बजै से त पैस न आऐल छै ने त तूमे वाट्सअप चैट सपोर्टर आ छै ओकरा मे तू करऽ छ
नहि नहि पैसो आइए देलबा पैसो आइए देलबा ई हमर मे नहि हमर भैयोवला म लेलत
तऽ पता चलि गेल छै ने देखा देखा तोहार गलती छै हम सोचली कि पैसा नहि आयल छै तोहार पैसा आ गेल छै हमर काम करल पैसा न आयल छै
क है ऐसे त है हो
अब हमरा नहि समझमे आयथी ओ काहे हो देखा अगर मान ले मानला कि पाँच गोइ पाँच गो कामके पैसा अरे मानेथे तीन सो रुपैया पै लेकिन देखा अगर पाँच गो काम के होइल होइ छै तऽ पाँचगो काम के पेमेन्ट होइ छै तऽ ठीक बा अगर पाँच गो कामके नाम होइल छै तऽ फिर दिक्कते बनल छै
त अभि तेल आरो तौल ले रे तमुआ
आँ
तेल आइ दिस चल रह तामुआ
ई सब न बोलल जाय छै अभी तो अभी अपने आइडियामे काम करे छैेी दोस्तके करबायले छै उनो नहि करले एसन छै
ओ दोस्तव त मह फिर भाइ सब त जितना होइ तर तरा न होइ नहि त
अभी देखा अभी चालीस हो गेल छै जाइ भी नीचे छै भैया भी वेट करै छै एगो बहनो कॉल करै लए बड़ा करले हरान
हमरो पास हमर माम मामा तोन तहा बोड़ बहुत दिन हो रहले नानी रहैल नहि और बर
देखऽ टाइम निकालिके कल भरमे कम्प्लीट करैके कोशिश करै छी आइडिया कआ समझलऽ कैसो कम्प्लीट करा क तोरो पैसा बनी हमरो बनी
अरे तीन तीन स बनल भाइ तऽ आ हो
बनै चाहै तऽ मान देखा माना तीन तीन सए रुपआ बने छैै अगर मान ल कि तोरा तो पता न हबा की भि केगो के पेमेंट आयल छै ओ टोटल कम्प्लीट होइ छै तबे ने पता चलै कि पेमेन्ट कए गो आयल छै
हू
तऽ वही सोच समझके ना तू करअ आ अआ हर्ष वलाामे कितना बनल छै पूछिया औनकरा से
हर्ष अचछा तल तल लेब हम
हर से हर स तोहर हर सो दो स तोरा न तऽ उनकरो से पूछिया कि
लेेकिन उनकर जो बा न हो आ ओ त तहिसे ते इ बा ता ओ त लिखले बा ना ती जैसे ती लिखले बातीर ई रजिस्टर हँ
प्रिया हम काम देखके कर लै छिय
कह ओ तऽ नखल बा ने जी ईपक रजिस्टर हो तऽ आ पे काम आ उ दिक्कत न ने बाजी
नाहि वैसन का कुछ काम दिक्कत ना बा हम एक बार बात कर ले छै हम देख लेब तू हमरा भेज दिया छै ठीक ह ठीक ह मांग के भेज दिह अ देखा ई सब काम कम्प्लीट होइ न छै तऽ ओकर बाद एकरा मेगाउ काम आइ छै
कहि नहि आयौ त लिठेवला तऽ म नहि आइज लिठेवला त तर
तबे छै आय आइ समझला
लिखे कामवा थोड़ा सा अच्छा रहल ह
तोरो बास वर्रन छै ने एगो एगो परना तऽ कमवा होइ लेल बाकिे छै न
हाँ हाँ
कर दबा देब छै रुका टेंशन मत ल ओकरो कहब अपन दोस्त लोकोकेँ तऽ तूहो अपन दोस्त लोकोसँ बात करि कऽ कर लै छै
ढ़ेर बात करले छियै हम
देखा रहे का बोलियन बड़ी परेशानी बड़ काम आ मिलियन ओकर बादो पैसा मिलिय गन्दा तऽ कामो नहि करै ल मन करै छै ने देखा टाइमपे टाइम हो जाय त ब फेर रोज यही यही टाइम पे कमा करय ल स्टार्ट करै छै फेर पता चलत भैया बुलाय छ छै अभी कॉल करियै ने भैया कहाँ रह रहे बाबू जल्दी आबह भैया के पास न जायब तऽ भैयो बोले लग छै ई का बात है की बात हो गेल छै कि तू नहि आबै छै पर रे आबै छ नेनका दुकान पे आरामसँ खड़ा हो होइके बात बात करै छै भााय नियर माने छै एगो काम खोजले बनी एगो दोस्त बा राहुल ओकरा से बात कर लेबा भुला जाब ति देखी अरे पार्सल वार्सल के काम बा दुकान उकान के कपड़ा के दुकान बा होलसेलर ओ करे मे काम बा तऽ सोचे दिलवा दी छौड़ा के जरूरतो बा पैसा के अभी ओ जो वहाँ बा
कितना मिलत हइ
अब उतना तऽ नहि पता बा उ तना आ न पता कर आर अगसोरा आ देख लेब टेंशन मत लय छै फिजिक्स विजिक्स पढ़ाबे आय छै तऽ जा दिलवा देबह अभिय दिलवा देबह जा वहाँ पैसा अच्छा खासा दही
कहाँ पे कहाँ पे बताबा
यहीं राचियमें पड़ंग
अच्छा
हमरा पढ़ाइ आइ छै तऽ हम हमही पढ़ा देतै लेकिन हमरा पढ़ाबे नहि आबै छै मैथ वैथ अच्छा बढ़ त मैथ पढ़ा द फिजिक्स अच्छा बढ़ त फिजिक्स पढ़ा द
नाईन टेन ट्वञचत छा
ट्वेल्थमे बा
इलेवनथ ट्वेल्थ मे भाइ
हँ त फिर बस वह वही मेहनत करै ल पड़त ब तीन दिन जा तीन दिन ज ला पड़ी बस थोराा सप्ताह में तू तीन दिन अपन बना ला क क करे ला बा वैसन ओैसन पढ़ाबे ला बा ओ अपन देख अपन त कर टीचिंग लानमे जइबा तऽ यही करय ल लेल पड़ै छै कि तू अपनसँ अपन रूटीन पहिले बना कऽ अपने कम्प्लीट कर लह ओ सब्जेक्ट ओकर बाद काम करै छियह ए ने तऽ
अरे तऽ आज चल त बच्चा लग बहुत होशियार ने बनेल रहने हम तू जा त मुह बनि जाय आ सब बचपन छल जे नृित्य तैयारी कर ह अबो ई बच्चा ही तोड़ बात इेवन घर च आब दियौ तो भी सब जे ई नत्य ओ बहुत अच्छा भत इतना मेहनत रहल
अरे कुछ अच्छा न बात त उन्ह के लगत छै अच्छा सब सब एक टाइम प भेड़ बकरीर हो जाइ तऽ पता चल जगह हैया बा वंसी हैया उन् फर मुह त
हँ
आज के डेट मे देखत छै कि जे जे ई नीट ई सब निकालल छै बादमे फेर यू पी एस सी मे घुसे लय काम करय छै
यू पी एस सी बट हमरा दस हमरा बीपी एस सी तऽ निकालल की बिहार पब्लिक तब मजा अयतय
हम भी कोशिश करबय छियै कि कहीं ने कहीं सरकारी वरकारी देखब नौकरी
वाह झारखंडसं सारा एतना चिड़ियाघर बा
अरे झारखण्ड हम सेंटर लेके कोशिश करब कहीँ भरे उरेके काम उामके देखा का होइ छै अभी तऽ किछु नहि पता बड़ा हमरा
न हमर एते दो उदेश्य बाबी पी एस सी त लेब हो जा हो जाइ नहि हो नहि होइ
बी पी एस सी बड़ी दिक्कत बा अभी बी पी एस सी हो गेल जे
त' जे पी एस सी त कोश्चन लीक होय हय न
जे पी एस सी के मानैत छयै की क्वेेशचन पेपर लीक हो जाइ छै लेकिन ओकोरोमे तऽ पहिले प्री निकालब ओकर बाद मीन्स निकाला ओकर बाद इंटरव्यू निकाला ओ सब भी झमेला बनने छै ने त ओकर के ओकर सके त देखना सेंट्रल लेवल के जॉब देखलाना छै कि एस एस सी देली एक बार दू बार निकल गइल ओकर बाद एक इंटरव्यू देआ डायरेक्ट ज्वइनिंग लेटर मिलय छै
अरे तऽ बी पी एस सी पता हुआ तोरा हम सही बताब हइ बी पी एस सी भला ही तू प्री देलह मेन देलह इंटरव्यू देलह मेरा टाइममे एगो मतलब अंदर से ई है इटरव्यूएमे हो जाला उ एयल बड़ बा
सब सेंट्रल लेवलमे ने पहिले छटैया हो जाय छै ने ओकर बाद तोरा इंटरव्यूमे छटैया कम होय छै इंटरव्यू में छटैया होइये ने छै है देख बेकार मै ने त ऐ एसे सी मे इंटरव्यू हैयै नहि छै त फेर फिट बा न तोहरा निकालल पड़ै एग्जाम खाली
इग्जाममे ज्यादा पढय के पड़ी ई अलग बात छै
एग्जाम रही फिर ट्रेनिंग रही ट्रेनिंग निकाला ट्रेनिंग करा फिर उके बाद आरामसं जाॅब करा तोरा टाइम पर एक तारिक डेट होव सैलरी भी घुस जाइ अकाउंटमे इ सबमे रहैब स्टेटमे रहैब स्टेटमे रहीब रही की तोरा एक तारिक हेबा त' पाॅंच तारिककें गिरतब‌ की दस तारिककें गिरत बा तोरा खुद न पता रहय छै
ह रे बी पी एसी मे बा न जो भी स्थिति स्थिति बा उसमे ब रुता बताबी हम बताबी हम एदो दोस्ते बा एो दोस्ते बा रुत न ह थोड़ा देरो दोस्ते बा ओ चालीस जो इजाम जाइ त तल इंटरलेट तऽ नहि तऽ हम इजरि समझल
अरे त हम भी एक ही गो बोली थी न एस सी सी के लेवल के अच्छा रहै
फिर वाह वही तरफ फेर
ठीक